किलेल
जय झूलेलाल, अरे उमल आवाज ई न पई अचे उमल अलाइए छा थियो आवाज ई न पियो अचे
अलाए हाणे ख़बर न आहे हा
न न तव्हांखे अचेव थी की न कटजी कटजी पई अचे।
अचेव तो
हा अचे पियो हा अचेव तो अचेव थो अचछा त उहो ई मां चैम यार छा थियो वियो ऐं ठीक कर ही खाधव तां?
हा
मतिलबु फुर्सत थी विया आयो तां जल्दी।
दुकानु वधायो सनानु करे फ़्रेश थी वुसि उन खां पोइ दुकान ते हिते
ह केॾे
जी, दुकान ते।
केॾे अॼु दुकान ते ई अची वेठा आहियो?
हा दुकान घर हिकु ई आहे न असांजो
अछा अछा ईअं हा त दुकान ते वेई ॻाल्हाए न त असां खे काई प्रोब्लम न आहे पंहिंजो ई दुकान आहे।
जी न डिस्टर्बंस न थींदो न हिते हुते घर वरी टी वी वग़रह
हा हा हा उहो ई ती चवानि। हा न त
हा ॿियो बाक़ी
ॿियो ॿुधायो अॼु छा कयव अॼ ॾींहुं में?
ॾींहुं में मस्त सुठी गिरायकी कई अॼु दुकान ते।
अच्छा मतलब गिराकि थी तव‌ बिल्कुल।
हा हालांकि अॼु संडे हुयो त अॼु एतिरा न हूंदा आहिनि ग्राहक डेली वांगुरु। संडे ॾींहुं असांजे आसे पासे में स्कूलस कॉलेज वधीक आहिनि। त स्कूल कॉलेज व होलीडे हुजण जे करे उन्हनि जी गिराकी हुन्दी आ पर अंॼु संडे घर बंद हुया त उनजे करे थोरी ग्राहिकी घटि थी हूंदी।
तॾहिं महिल झूलेलाल साईं महिर सुठी कई।
जी
चईंदा आहिन न ॿियनि जो भलो कयो त पंहिंजो भलो थींदो आ। हलो जी जी नेटवर्क इशू आहे हिते बि
जी
ताएं हुते नेटवर्क इशूं तो थे शा?
आवाज़ कोन पियो अचे तव्हजो आवाज़ क्लीअर न पियो अचे थोरो
अं अचे थो कटजी कटजी ती अचे।
अच्छा
हा न न मां त
जी
कनन मे पी लॻल हुंदी।
अच्छा अच्छा न आवाज़ु न पयो अचे न तॾहिं पयो चवां तांखां, हाण
न न उहो हा हा अचे पई।
जी जी ॿियो ॿुधायो तव्हांजो कमुकारु कीअं हलियो अॼु तव्हांजा
अे फल त सुठ ॻाल्हाकी अॼु मतलब पहिरों ई ॾींहुं थियो ॻाल्हाइण जो कल त टाइम अॼ ॻाल्हाए हिकु भइया मेलिया हुननि चयई मां हिक ग्रुप तो बुधायां हिन एप में इहा ॻाल्ह आहे। कि ख़ासि नंबर वठ पुछी करे पोइ फोन थी करणी पवे फुर्सत में आहे कोई न आहे त ईअ कंहिंखे कजे
इ खां न हिन खां पोइ वरी अगरि असां कंहिंखे काल कयूं था त हू साम्हूं वारो रिसीव नथो करे हुनखे ख़बर ही नथी पवे करे
हा ह हा उहो ई त सही बि न लॻंदो आहे पर इीअ ॻाल्हि त पुछी करे कनि कोई नॉर्मल ई कॉल करे पुछी वठो हुन खां कॉल कयोई सही आहे
तव्हां मूंखे तव्हां मूंखे कॉल कयो पिया त तव्हां मूंखे मैसेज विधव त हिकु मुंहिंजो कॉल चालू हुओ अञा हिकु कॉल अचण वारो हो पर हुन मैडम जो मूंखे मुंहिंजे नम्बर ते कॉल लॻे न पियो अलाए छा
हा हा उहोई मां बि चयमु मुंहिंजी बि न पई लॻे हा उहोई चईम न की मुंहिंजी बि न पई
हा
पोइ लॻी मस त लॻी आहे
जी अॼु विया न आहियो घुमण संडे ते वेंदा हूंदा न किथे
न असां संडे जो न वेंदा आहियूं असां मंगल जो वेंदा आहियूं
मंगल बंद हुदों आ तवांजे हिते?
हा जबलपुर में मंगलवंद हूंदो आहे मंगल जो ॾीहं हैलो हलो हैलो
आवाज अचे थो
हैलो त त आवाज़ा कटिजी कटिजी थी अचे कहिं कॾिहं जी जी जी चवांव थी हाणे मां हैंड फ्री हटाए छॾी हा हा हा नेटवर्क शयद इशू तूं करे
जी जी
हू सही थी हटजी वञे थी आवाज हा नेटवरक इशू
हा हा तव्हांजे जबलपुर हलो रेडियंट ब्लू आहे न होटल
हूंदी मां छा हाणे मूंखे त डेडी त पतो न आहे हिते ज्यादा जानकारी मूंखे कान्हे अचछा
शायदि थ्री स्टार होटेल आहे हुते एक्ज़ीबिशन लॻिल अथव के सेल एक्ज़ीबिशन लॻिल अथव। इमपोटड आइटमनि जी जी हा त हिकु भेरो जी
घणे घणे काका
उहो टाइमिंग त टाइमिंग मूंखे ॼाण न आहे पर मंझंदि जे टाइम ते वञी सघो था तव्हां ऐं हुन खां पोइ संडे मंडे ऐं टयूसडे टे ॾींहं अथव हुते
अच्छा
असांजे जेके माइट्र जी असांजे माइट जी आहे हिकु उहा सेल
हम हम
हा त तव्हां मिलेव समय त घुमी अचिजो
छाजी ही सेल लॻलि आहे
हुनमें सभु आइटम हूंदा त कपिड़ा हुन खां पोइ तव्हांजा जूता हुनन खां पोइ गोगल्स वग़ैरह परफ्यूम बैग्स पर्स वग़ैरह इहे अहिड़ा सभु आइटम
मां त कटनी में वई हुयम लॻ लगल हुइ, जिय हुअ नो लटा ठीकु ठीकु मिलंदा हुते वञ त ॿारहें पंदरह वीह हज़ारअ ॿुधनि मां चयो हे अ हो बिल्कुलु महंगो महंगो था ॿुधाइन।
तव्हां लाइफस्टाइल तव्हां वञी करे घुमी अचो न ज़रूरी थोड़ी आहे ख़रीदी करण। एक्सिट एंट्री फ्री अथव तव्हांखे जेको वणे त वठिजो न वणे त हली अचो ॾिसी करे।
हा इहा बि सही ॻाल्हि आहे छाहे दीदीअ न वरतई टीअ हज़ार मां। भईया है त अॻो पो वॾी थप थी हणे पई की चई हज़ार वीह हज़ार। लटा दी ॿुधाए भईया।
हा न हूंदो आहे न इहे हूंदा आहिनि न किथे किथे। पर हिननि हिननि हज़ार पंद्रहें सै ॿी हज़ार ताईी अथव जेके बि अथव आइटम।
हा
लेकिन आइटम ॾाढा ब्रांडेड हूंदा अथव सुठा हूंदा अथव।
ॻाल्हि उहा बि न थींदी आहे वञ त वरी लॻंदो आहे हाणे हेॾो कोई करे थो त ह लॻंदो आहे वठी वठ ऐं दीदी खे हू चङो चंइसि पई त पंजे हज़ार जा साॻियां ॿ वॻा कुल थियस माई वरी चवेसती टियों बि खण टियों पसंदि चेसपई न खपे न खण भला जवल। छोकरी आहे मां चइमांस बसकर भैया जयदा चुनौती आहेती अॻोपो
हा
भई अॼुकल्ह लटा नॉर्मली एॾा मतलबु थी विया आहिनि की जिते किथे कपड़ा ई कपड़ा ॾिसजनि था हाणे।
तव्हां पहिरीं लेडीस ॾिसंदव जिते त कपिड़ाई ॾिसंदा अथव वार्डूम पूरा भरियल हूंदा आहिनि चार चार वार्डूम।
हा तॾहिं बि चवंदा आहिनि लटा ई कोन्हनि ईंअ सभिनि सां ई थींदो आहे चाहे मूं वटि बि हूंदा आहिनि भई छोकिरियुनि खे खपनि अलॻि अलॻि हाणे डेली यूस जा अलॻि खपनि भई रोज़ाना पाए भाई किथे वञण जे लाइ अलॻि खपनि घर में पण लाइ अलॻि खपनि केथे वञण लाइ खपनि त थींदो न अलॻि अलॻि
त अलॻ वठी रखनि भई थोड़ा सुठा ॾिसनि चेक कनि।
मर्दनि खे त हिकु ई जींस टॉप पाए जींस जींस ओर टी शर्ट पाए टी शर्ट पाए छा शोर्टस वध में वध
अच्छा, न उहो वरी असां ड्रेस जेकी आहे न हिक ड्रेस असां ॾहनि कार्जनि में पाए सघंदा आहियूं अलॻि अलॻि भई, अॼ हिन शादी में पाहे वया सी त हले जे ॿी शादी में पाहे वया सी त हले पर लेडीज़ छा चवंदी आहे अगरि असां हेॾे थी अयासी न न हिय त हुन । पाहिंदा न हूंदाव।
हा हा सही सही ॻाल्हि चओ था तव्हां। रिपीट न रिपीट न खपंदी आ
मैडम, वीह सालनि जो एक्सपीरियंस आ वीह साल थी वया आहिन वियांह खे मुंहिंजे
अच्छा, तव्हांजी मैडम ईअं कंदी अथव मतलब
सभिन जी कंदी आ, केर न कंदी आहे ॿुधायो तॾहिं बि असांजी थोरी जेकी आहे घरवारी थोरी समझदार आ हिसाब सा वॻा वठंदी आ
मुंहिंजो मां त फिर बि वरी न कंदी आहियां त मुंहिंजो घोट पर वरि चईंदो वठ न छो नथी वठी, जेको खपे उहो वठ
न न हिन महिल नओं नओं अथव न वठी छॾियो महिल महिल नओं नओं अथव छा थी तव न त वठी छॾियो पोइ न वठी सॻो त सुभाणे चवंदव
न न ईअं ईअं न चईंदो आहे चईंदो आहे वठ जो की मां वठंदी आहियां घटि जो मां चईंदीयां ठीक ज्यादा अहिड़ो ओहिड़ो न खपे वरी पंहिंजी पसंदि जो अगर मंहिगो बि वठी ॾींदो मज़े जो न लॻंदो जो पसंदि कंदो मर्द जी हाणे पं असांजे लेडीज़ जे पसंदि में फ़र्क थी वेंदो आहे न
न असांजी चुआइस सुठी आ
न हे गुलाबी कलर मूंखे वणंदो आ गुलबी पंस आ, गुलाबी न खबई मूंखे
हंह
ॿुधायो टेस्ट टेस्ट जो फर्क आ तमां चईंदी आहियां न सुठो त मां थी वठी वठां
हा, सही आ
हा
कॾीं कॾीं छा हूंदो आहे ख़बर अथव कॾहिं कॾहिं छा हूंदो आहे अ जेके मर्द जी चॉइस हूंदी आहे न उहा हुनखे व वणे थी न त
हा न ईंअ त कंहिं महिल बि वठंदा आहियूं त भई चईंदा आहियूं हा ठीक आ वठे मतलब हाणे जीअं जीअं मां स्टिच क सिलाई सिबंदी आहियां त मूंखे त पतो आहे न की कीअं मतलबु हा कीअं हले थो त वरी पंहिंजे अकोर्डिंग वरी थोरो सी भई लॻायूं था चार पजं हजार त लगंदो ओडो ड्रेस भी ॾिसजे न
जी जी जी, हिक मुंहिंजी भेण जीअं हीअ असांजा हुन हिकु नेकलेस वठी ॾिनो हाणे अञां
अच्छा अच्छा, हा हा
पो मुंहिंजी भेण छा ती चए ही, मांखे त घटि मथे थो वणे पर हाणे हिननि खे वणियो आहे त वरितो आहे पर मूंखे दा एतिरो वणे ई कोन तीखे, अरे सोने जो सेट वठी ॾिनो बसि करे पाए न
हा सही ॻाल्हि आ
हा त स ईअं हो महाराष्ट्रनि लुक वारो थो लॻे थोरो घटि थो वणे अरे मिलियो अथई तोखे ॿियनि जा मुड़ुसु वठी नथा ॾियनि तोखे
हा इहे इहे इहे इहा त ॻाल्हि सही आहे बई सोन में में फ़र्क सोन वठी ॾिनस पाए वठे
हा पोइ न वणे त छह छह महीने सां ॿारहें महीने खां पोइ वठी वटे
हा हा हा सही ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि तं सही आहे सोन में कॾहिं न करजे।
अरे मां चवां तो कोई बि ड्रेस में बि न कजे। अगर तव्हांखे ॾिसो तव्हा‌जो मुर्स वठी तो ॾे थो सम्झो त वठी पायो हुन हुन दिल जाए त ॾियो न भई ठीकु आहे मां मुंहिंजी पसंद सां पाती
हा इहा ॻाल्हि आहे
भले पोइ तव्हां हुनखे चओसि न भई ठीकु आहे पंज हज़ार वार उ हज़ारॿी हज़ार वारी वठी ॾ
त हुनखे वणंदी कान्हेस। न त उहो ई उहई त मां उहई त चवां थी। घट वारी वणंदी बि न नथस। मां घटि वारी वठंदी आ। मां घट वारी वठंदी आ त न वणंदी तस।
चॉइस वरी इयो तव भई वणंद बि चीजे ऊची वारी आह।
हा त हिनखे वरी छाह चई